हेलो हम्म कहथुन
बस ठीक ठाक। आ आरती गेलअ ओकरा आना
हँ गेल छलखिन।
अच्छा किछ बजबो केला?
कहलखिन घर द
हम्म नयि दियादनी अहाँ क
कहलखिन जे हुनकर सबके घर बनलन हें नया नया मे लेकिन छोटे छोटे छन। हम नम्हर नम्हर घर बनेने छियै। मतलब देखबै छलखिन एय घर मे माँ के समान छी इहा स
अच्छा
तऽ ओहै एल छलखिन न अपना अंगना तऽ कहै छलखिन जे ओकरा अंगना गेलियै से केहन छलै गन्दा रखने ओकरे जेना राखै छय इहो घर दुआर क
हम्म पहिले बला हाल छय।
हम्म
हं घास कटनाय वाद सौसे जेनाइ पहिले सिस्टमो रहै तेनाही हम्म जाइ दियो के कहतै ओकरा सब के
हम्म काजे कोन छै ककरो कहै के
हम्म तो
हुनका सबके उम्हर रौदे छन
बड तेज रौद छयि।
हम्म पप्पो, पप्पो गेलखिन खेत देखै ले धान सब जे रोपने पलखिन हन से
अच्छा रौपै गेलै धान
हँ धान सब रौपै गेलनि काल्हि खाद देलखिन हन धान मे
हु
आ आए गेलखिन देखे लै ओ काँकोर छै खेत मे कहाँ दैन बहुते
तऽ ओ कॉकोड़ ने माटि कऽ दय छै बिल इमह एहि खेत से ओहि खेत तक आर पार त ओ पूरा जे हँ पइन जे खेत मे भरने छथिन खेत के रोकने छथिन पइन तऽ होए नहि छै तऽ पइन के तऽ अकालिये छय इम्हर ओ मतलब जाम क के आड़ि सब बना के रखने छथिन जे पइन निकलै नै
हँ
पइन ओए ओए खेत चैल जाए छै तकरे एलखिन हन बिल के मुनै लै।
ओहिमे चलि जाइत हेतै बड़का चच्चा वला खेत नीचाँ छै ने ओहिमे चलि जाइत हेतै
आब कोन खेत नहि पता कोन खेतमे कहु बहै
सबस ऊंच छै ब छोटका चच्चा के तहि से नीचा छै अपन आ तहि से नीच चाँ छै बड़का चच्चा क
हँ तऽ पूरा पइन बैह जाए छै। त ई रहै छलखिन तऽ ई हो जाए छलखिन। पप्पो जाए छलखिन है आड़ि पर घास सब छै ने नमहर-नमहर तो धानके दाबि देतै
हू हू
ओय घासो के नोचैय नोच पड़ै छय
तऽ आए नहि ऐलखिन हन एखन तक
चलू हमरा संगै जतेक बरसा मधुश्रावणी भेल एगो ओ आरतीके बच्चा नै छैय गुनजनिया भाइगे गेलै छऊरी ह आ मिश्रक टोल के छउरी रहे ओ भाइगे गेलै। हाँ बकी मिला-जुला क हमरा होए यै सब ठीके-ठाक च हम त बिसरि गेलियै कै गोटासब रहै तीने चारि गो याद छैय लेकिन सात गोटा रहै हमरासभ
हाँ आब ओ तऽ हुनकर अपन कपार के भेलनि अथि
हुँ भेलै तऽ कैगो ओना लेकिन पाँच दिन खतम भऽ जाए छैय। हुँ
हुँ
पहने नहि बाजे आरती ओते पता नहि आब किये ने गेलियै हमरा तऽ कुनु बियाह के बाद भेट भेटे-गाट नहि भेल रहै
नहि ओतेक नै बाजै छथिन लेकिन मतलब ई नहि की नहि लोक रहल कि हाँ
कनि कहि देलक
हँ ई नहि रहल कि मतलब बाप साइड मे बजतै मुंहे पर बाइज दै छथिन तैओ ठीक आदत छ बुराई करतै तै सँ बढ़ियां मुँह पर कहि देै
ओ जे महादेव कनिआ बनबैमे ओकरा लगन रहै से पुछू नहि ततेक स्पीड मे ओकर बामा हाथ बेसी चलैत छै।
हुँ
आ कतौहु पूजा पाठ होइ तऽ महादेव बनबै लऽ सबसे बेसी माटि वएह लेए।
हुँ।
पता नहि देवता- पितर कीओ भगवान दऽ देैतथिन तऽ। ओ आबै छैय आब, बद्री सभके बहिन सभ काशी चच्चा के बेटी सभ कि नहि।
पता नहि हम नहि चिन्है छिऐन ओ हुनकर नाम कहलखिन तैं बुझलिऐ ओ तऽ आएल रहथीन।
हुँ, ताशी चच्चा के बेटी। ई सभ अबै छलै, रानी सभ, रानी, अर्चना, गुड़िया। हुँ। हाँ उएह छै, कतहु केओ निकलितो नहि ने छै आब लोक, सेहो बात छै।
नहि आब कहाँ ककरो अँगना छीओ जाइत।
जाए छी, हुँ, हुँ। देखि खियोन, आओर
आओर सभ बढ़िआँ छै।
पुष्पा माँ आबै छै, अंगना ठीक छैन।
हँ, ठीक छथिन।
पुष्पा के माँ आबैए अपना अङ्गना से पुछलहुँ।
नहि कहियो कऽ आबै छथिन ओना नहि आबै छथिन।
ठीक छथिन।
हँ, ठीक छथिन।
हुँ, आओल आओर कोनो नया हाल समाचार नहि।
नहि एखन कहाँ कोनो
हुँ, चलू।
अहाँ के नन्ना -मुन्ना आबैसँ पहिले नवका धान हेबो नै करत जे चूड़ा सब खैतौ।
हूँ, ध्यान सँ दियौ।
एँ
धान छै घर मे।
तऽ कहबै कुटा देत नऽ, दही- चूड़ा सब खाएब, जे- जे मोन हैत से से खा लेब। सधोईर देलक सौस।
नै पड़ै छै अपना सभ कऽ।
हूँ। एत्तऽ नै पड़ै छै।
हँ, तै दुआरे।
हमरा सभ के नै गेल रहै तऽ, हमर नानी ननियाँ सासु छलखिन, ओ देने रहथिन। कहलखिन नै गे बुच्च किए हँ, हमरा स, उहुँ-उहुँ, ओतै रहै छलखिन हमरा सासुरे मे। तऽ ओहए
हूँ, हूँ।
खीर, पूड़ी, सब्जी, गुल -गुलगुल्ला बना कऽ- हूँ-
हमरो मम्मी पूछल कै तऽ नैय धारेै छै त मना कऽ देलखिन तऽ नैय देलखिन।
नौप्पर्नऽ महीना मे पड़ै छै सधौइर? सातम मयना- सातम मयनवां मे-
हूँ।
अपना सब केँ नैय होय छैय किछो नैय। हमरो सब के सासुर मे कपड़ा लत्ता पहिरा कऽ नैय छठिहार पूजल जैऽत पुरने- धुरने मे होय छैय।
हूँ-
ओतऽ हमरा नैय यैद अइ की होय छैय की नैय? लेकिन हमरा सब के सासुर मे नव त क छ दिन तक तऽ बच्चा के कपड़ो नैय पहिरैऽत।
हँ त छठिहारे दिन पहिराबै छैय।
नैय हमरा सब के छठियारो दिन पूुरने -धुुरने
हँ तऽ पूुरने पहिराबै छैय दोसर बच्चा के कोनो भेल रहै छै तेक्कर वला।
हँ आ नैय तऽ गमछा सब मे लटपटा कऽ
हँ तऽ हमरो सब के सेहेऽ होय छैय।
अच्छा-
हमरा सब के गाँव मे आब एतऽ की होय छैन से नै कहबैन।
एतुका हमरो कनिया यै नैय बुझल यैऽ झुठ्ठे -फुस्से के नय ओ हमरा होययैऽ एत्त नैहे होय छैय। छोटकी चाची के त धियापुता केगो ने भेलै लेकिन ओतेक हमर सब के यैद नै यऽ।
छठिहार मऽतऽ- भोजो सब होय छैय न माछ सब बनै छैय?
ओय मे तऽ सब रंग के खाना पीना होय छैय।
हँ दैल, भात, तरुआ
सब चीज एं- जत्ते साग सब्जी होययैऽ सब चीज बनै छै जे कनि -कनी खाय लए देलक जे बाद मे म- मतलब नोकसान नैय देल जाय छै।
हं हमर भैऽ सबके भेल छ- छलै ने त देखने रहियै।
अच्छा, हमरा सेहो नै यैद यैऽ। हं बा सब रहै न बात से रहै हम सब तऽ टहल टिकोरा मे रहियै। चमची बनल तैं नै ओतेक, ओतेक बुझैयो सुझो नैय आबे ऐअ सब चीज क। हूँ-
करय त हमहुं सब ने रहियैऽ, हम सब त बहुत छोट रहियैऽ, कियो मतलब भोज सब देखने
भोज- तोज नै भेल रहैइ।
हमर सोनू भेल छलै ने तब, सोनु कि मोनु दुनू भेल रहै तऽ एगोमे पप्पा मटन केने रहै एगो में माछ केने रहै तऽ बहुत साउस खाय ऐन, इ नै रहै छैय ओखेलखिन।
ज इहो सब नै नीक लागै छियै नय?
बहुत त लेट से भेल रहै न सोनु सब मांगल -चांगल रहै त अपन
नय से नइ कहलौ इ जे ड्रिंक कऽ के हक-हकङऽ- भकड़ऽ लागै जाइ छैय से कहलौं जे एतबे पी जे लिमिटमे रहतय। हाँ ओ पी पैब के जे घिना दय छैय हमरा इ बड़ खराब लागे या लोक लोक खुशीसँ करय छैय लोक खुशीसँ काज केलक इ पी पैब क नाश कऽ दय जाइ छैय छैय पाटी साटी कऽ, हुँ। ओना हमरोसभके एहि महीना एगो भोज हैत छठियार। हँ। अय महीना हमरो सबके एगो हैत, हुँ।
घरे लग।
हुँ- हूँ छथिन हुनका पुतहुके इएह मैहना छियनि। जहिया ए नय दोसर के हुनका पुतोह के पिछले बेर मधुश्रामनी
अच्छा उ जे पू पूजा छथिन रानीजीे के बुच्ची उनका नय किछ भेल छैन।
कथी।
अच्छा बच्चा क
नय आब भेरसक करबो नय करय छैय ओकरा बाहर जायके छैय न।
ओ।
तेय दुआरे। ओकरो मधुश्रामनी त पिछले बेर भेलै या।
हाँ और सबके काज ड्यूटी त्यूटी जाय जे जाॅब करय छथिन न डाॅक्टर छथिन न।
जॉब -तॉब त एखन नय करय छैय लेकिन ओकरा बाहर जाइके छैय न कनेडा।
हूँ।
हेलो कनेडा जेबाक छैय नऽ त फेर ओतऽ जदि बच्चा भ जेतय त एखन गेल नय नऽ हेतैय, इ चाहैय छैय ओतऽ गेलाके बाद हम अपन कऽ ली। ओतुका नागरिक ता प्राप्त भ जेतय। आए- काल्हि मे पता नय कि लोकके बाहर जाय के भूत चढ़ल छैय कियै नय गेलिये हमरा नय सोहाइया। अपना इंडियामे एते काज छैय, हूँ। त ओ बेर त हुअइयो नय दैय छैय लागैया जहाँ तक। हां हमरा ओते बातचीत नय रहय छैय। हम नय फोन -तोन सासुरमे रहल कखनो कतौ, हम नय करय छियै फोन -तोन ओतेक। हाँ लेकिन हमरा लागै या नय उहो जाय छैय कागज पत्तर लागल छैय। और खाना परसलौं।
एखनो पाइन दय छैन फेरसुँ, हाँ परसलीयए।
हूँ।
अहाँसब त सरदारजी छी बारह बजेसँ पहिले खेबे नय करब।
एतौ पाइन होइ छैय न त पाइन होइ छैय मतलब खूब पाइनो नय आ ओ बिद- बिद्दी बला। और लागैय छैय कि हँ और मोन लागैय छैय पच- पच जेना केना दुन। सुन्दर लागल आ मोन कनि खुश जना रहल। आ ई एना बला पइन होइ छैय नय नीक लागैय छैय।
साफ
ओ बहुत पहिने तऽ ओ सबटा साफ साफो सब क देलक बहैत रहल पाइन तऽ आ ए आ एम्ह था ल सब भऽ जेत इ
हम्म
थाल खीच तऽ रहिते छै गाँव घरमे सौंसे
सौसेे ब